हलो हां।
हरीओम भईया।
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल भईया, भैया किथां पिया ॻाल्हायो भईया?
महाराष्ट्र मां।
महाराष्ट्र मां भईया हा, कार्य एप ते कॾहिं जुड़िया आहियो? भईया अॼु।
न मां कल्ह जुड़ियो आहियां।
ओके ओके मां जयपुर मां पेई ॻाल्हायां भैया।
हा अच्छा बढ़िया मां पहिरियों टास्क थी वियो आ मुंहिंजो मां हे ॿियो चालू कयो आ।
ओके ओके ओके भैया ओके बढ़िया बढ़िया, किंअं लॻो भैया कार्य एप त्हांखे?
बढि या बढ़िया हे मां माण्हू घटि में हिक ॿिए सिंधी ॻाल्हायो सही थां न
बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु कम्यूनिटी वधे थी सिंधियुनि जी सिंधी मेंबरशिप वधंदी थी वञे हिन बहाने बढ़िया आहे इहो बि मूंखे हिन जी जी बिल्कुलु हिन ऐप सां इहो आहे की असां सिंधी जी भाषा खे प्रयोग करे हुनखे ॾाढो सुधारियूं था पिया। भई कंहिंसां बि ॻाल्हाए भले कोई साम्हूं वारो टुटी फुटी तो ॻाल्हाए त हुनखे ॻाल्हण सुठो तो लॻे असांखे अॼु हाणे तहांसां मां ॻाल्हाए थी हूअं
इन् इन बहाने माण्हू छा सामने वारो सिखण ई कोशिश त करे तो न, न त त घटि में माण्ह णू हुंअ ॻाल्हाई नथो न त कोई बि शब्द छा हिनमें हिनमें जिंय चयल आ की भई सिंधीअ में ई ॻाल्हाइों आ हिंदी में ॻाल्हाईंदव त तांया पाईंट कटजंदव। त माण्हू
पॉइंट कटजंदा ॿियो ॻाल्हि हा बिल्कुलु गाइक साईं भई जेतिरो थी सघे कोशिशि इहो थो करे भई सिंधी में ई ॻाल्हाइणु
हा त हुन सां छा पाण चऊं त अऊंसी आदत पइजी वेंदी माण्हूअ खे त घर में घटि में जेको अटके पियो
हा उनखे त नथो करे सघे न सही ॻाल्हि आहे उहो अटकण त ख़तम थी वियो न माण्हूअ जो। आराम सां ॻाल्हायो पंहिंजो बिल्कुलु। मतिलबु की ॾाढो सुठो तो लॻे अॼु हाणे तां अऊं मां ईअं आम हुजूं त किथे न ॻाल्हाए सघो मिली करे। आमूं साम्हूं त
आहियां तव्हां मुंहिंजे अगरि चारि घर पासे में अगरि रहंदो आ मां तां मां तव्हांसा गॾ चंदम कि भई मतलब मां जेंट्स आहियां अऊं तहां लेडीस आहियो त चवंदव करके हिन् माण्हू सभई कीअं ॻाल्हायन
सुठो लॻन्दो आ भैया इअं बिल्कुल सही गाल्ह चयव पांज्यू पाबंदियूं बि बंद थी वयूं हिन एप ते पाण केतरे प्यार सां ॻाल्हायूं ता। अॼ भा भेण अॻते वधी ॾिसो ॻाल्हायूं बि था हिक ॿिए खे ॿुधायूं बि था भ ॾाढो सुठो आहे। और प्रोग्रेस थी थिए पांजि सिंधी भाषा बि जीअं हिन बारे में। पाण ॻाल्हायूं सिंधी त्योहार ई थी विया अॼ टाइम मे केॾो सुठो थो लॻे सिंधी त्यहार जॾहिं मनाय त उन्हन सभ मिली करे मनाइन था जंहिं माएल भाउर भेण मिली करे सभ था मनाइन या बारन सां सिंधी ॻाल्हायो ऐं ॿारन खे बि ॾाढो वणंदो। मुहिंजे त सिंधी त्योहार जिअं थदड़ी थी वयी त हुन्नखे थदड़ी जी रो टी एॾी वणंदी आहे, चवंदा आहिन कुछ बि न कयो भले
ताम कयो ताम खाइण मिलन था नया नया आइटम मिलन था न थदे ॾींह साल में। ब कहिंमल कुछ कंहिंजे घर में वेचारी लेडीस सॼो डींह जो सुबुह खां भिड़़ियल आ कम में रात जो ॾहें वॻे ताईं जेसि ताईं थधो पचे नथो चुल के भई चुल्ह खे थधो नथा करन तेस ताईं उहो कम कंदा ई कंदा ता रहन न।
उहो ई त ॻाल्ह आहे पर भईया अॼकल्ह छा हिन शए जी बि सॼी जेको इहे रिवाज आहिन न सब लुप्त थी विया आहिन सब ख़तम थी विया आहिन बिल्कुल।
हा। हिन महिल जीअं तवां हिकु ॻाल्ह ॿुधायो मल जंहिं ॿारनि खे पतो कोन्हें की भई छा ॻालाइणो आहे महिल उहो बि मलब सोचे चे भई थधो कहखे चयबो आ? छा भई हिन कोकी कहखे चए पियो त उ सिखन था माउ पीउ खां पुछनि था न त पहिरियों इअ सिंधी ॻाल्हाइण न जे करे कोई त कंहिंख खां पुछे ई न प न हिन जो मतिलब छा थींदो आ?
हिन बहाने ॿारन खे भले पैसन जी शौक़ सां ई लॻे थो भले ॿुधायो ममी असांखे
हा ॻाल्ह उहई आ न हूअं न त छा ॻाल्हाइन था घर में त चवन था क की सिंधी में न ॻाल्हाए हिंदी हिंदी में ॻाल्हाए असांखे हिन मल माण्हू पाण थो चए की मुखे सिंधी में ॿुधाए कीअं ॻाल्हाइनो आ। त इहो जेको प्रोसीजर सुठो आ न।
मां त मुंजे घर में ॾिठो आहे भईया मुंहिंजी नढी ॾेरानी सिंधी बिल्कुल न ॻाल्हाईंदी आ उहा कानपुर खां आयल त हुनजी थोड़ी थोड़ी हरयाणी टाइप थस। हम ये हम वो हाणे ॾिसो तव्हां हिन हा हिन में छा हे ऐप में अची वई आहे उहो बि जुड़ी वेया आहे ॾिसो केॾी सुठी सिंधी थी ॻाल्हाए अॼ ॾह ॾींहंन खां जुड़ियल आ हिक टास्क करे चुकी आ ॿियो शुरू कयो थई पर चए थी मुखे मज़ो बि थो अचे ॻाल्हाइण में सिंधी।
न त हुनन जी उन्हन जी वरी हिक ॻाल्ह ॿुधो सिंधी ॿुधण में अञा वधीक मज़ो ईंदो थव। जेके नया-नया ॻाल्हाईंदा हुन सिंधीअ में हिक मिठास अल रहदी थस ॿुधण हा यानि जेकी पंहिंजी जेकी भई जान लॻाईंदा आहिन कोशिश कंदा आहिन सिंधी ॻाल्हाइण जी त हुन में जेको रहंदो आ उहो अलॻ मज़ो ईंदो ॿुधण में।
ह बिलकुल बिलकुल तव्हांजे महाराष्ट्र में भी सिंधी सोसाइटी हुंदी बढ़िया भइया?
हा-हा असांजे हुते सिंधी कॉलोनी में आहे श्रीनगर आ इहे सभ आहिन। त इहे सिंधी-सिंधी हालाकी असां त घर में असांजे घर में त कोईं हींदी ॻाल्हाईंदो ई कानेंअसां सिधी ॻालाईंदा आहियूं घर में।
त तव्हांजे हिते ॿार वार बि सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि? तव्हांजा ॿार बि घर में सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि सभु?
हा असांजे घर में सिंधी घर खां ॿाहिरि हिंदी घर में अंदर घुस त सिंधी ॻाल्हाईंदाइन यानी अगरि तव्हां अगरि न त अगरि असांजे घर में अगर तवां हिंदी में जवाब ॾिनो याने हिंदीअ में कोई पुछ या जीअं तव्हां ये भई खाना कहां बना है? त साम्हे वारो जवाबु ई न ॾींदो आ की भईया रोटी हिते पई आ हू तोखे पाण ई ॻोल्हिनी तई उ पाण ई ॻोल्हणी तई भई अगरि तूं सिंधीअ में ॻाल्हाईंदे त सब तोहसां ॻाल्हाईंदा, असांजो हिनसां जेका पपा जेका ॾाॾा हुआ उहा बाक़ी प्रोसीज़र ठतो ठयल आहे की भई सिंधी घर में सिंधी में ॻाल्हाईंदाव, ॿाहिरि तव्हां जेको करणो तव तव्हांजी मर्जी इंग्लिश ॻाल्हायो, मराठी ॻाल्हायो या जेको ॻाल्हायणो तव ॻाल्हयो दहलीज पार कई तव याने सिंधी ॻाल्हायणो
सिंधी, घर में मतलबु सिंधी ही ॻाल्हायो पंहिंजी मातृभाषा सिंधी आ त सिंधी ॻाल्हाए बी न भईया, पहिरें त ॾिस तव्हांजा असांजे ज़माने में त स्कूल में बि सेखारींदा हुआ सिंधी।
हा असांजे सिंधी हुई न न त मां एॾो वॾो ॿुढो कान आयां अञा मां, एॾी एज कान्हे मुंहिंजी।
न मां त पंजाहु साल जी आहियां भईया। त मुंहिंजे टाइम में त भई मां सिंधी पढ़ी हुयमि न।
अच्छा न असांखे न मिली सिंधी पर न असांखे असांजे हिन में वरी असांजो महाराष्ट्र त असांखे मराठी
लाइन हा डिस्ट्रिक्ट चेंज थी वियो न भैया असांजे त जयपुर में सिंधी स्कूल स्कूल सिंधी मीडियम मतिलबु
न सिंधी स्कूल असां बि सिंधी स्कूल में ई पढ़िया आहियूं असांजो स्कूल सिंधी ही हूंदो हो मगर हुन में मराठी मीडियम हूंदो हो, मगरि असांजे हिते सिधी न हूंदीई। जबकि पढ़ंदा पूरो सिंधी हुआस असां।
सिंधी संस्कृत हूंदा न त असां सिंधी माण्हूं त सिंधी वठंदासि, असां संस्कृत छो पढ़ंदास? पर ॾाढो मज़ो ईंदो हुयो सिंधी पढ़ी करे वरी हो निबंध प्रतियोगिता जॾहिं थींदी हुई भई निबंध लिखणो तव अच्छा हेमू कालाणी दिवस ते तव्हांखे भाई मज़ो अची वेंदो हो, अउं हेॾा हेॾा पेज भरे ईंदासीं जंहिं महिल फस्टप्राइज़ मिलंदो हो त आनंद अची वेंदो त हर साल में ॿ ॿार थियणी खपिजे इहा प्रतियोगिता त मज़ो थो अचे।
खाना खजाना कयो तव स्कूल में हा न
बिल्कुलु बिल्कुलु सभु कयो आ मां, मां ॾाढो इंजॉय कयो आ मुंहिंजे स्कूल में त।
ठाए ईंदास घर मां जेको घणे में रुपए में ॿी रुपए में मिलंदो हुओ न तंहिं महिल? नया नया आइटम खाओ वेही करे हा न।
हा हा बिल्कुलु असांजे हुते त थींदो हुयो ईअं‌।
ख़ुशि थींदो हो पंज रुपया खणी वञ पंजे रुपये में नया नया आइटम सभिननि जे घर में करे खाई खाई करे खाई
त अञा बि तव ईअं जीअं जीअं त पहिंजो राधा स्वामी जो भीलवाड़ा में लॻंदो आ डेरो।
न हिन जीअं पहिरियों स्कूल में लॻंदो हो न त स्कूल में छा अलॻि उमंग हूंदी हुई अलॻि मज़ो ईंदो हु जीअं ॿार ईंदा हा अलॻि अलॻि खणी ईंदा हा पंहिंजे घर मां ठाहे न त ॿुधाए ईंदास न असां की भई अॼु स्कूल में हीअ ही आइटम हीअं आहिनि त असांखे भी पेसा खपनि असांखे खाइणो आ त घर वारा बि ॾींदा हुया। त हुनमें अलॻि मज़ो ईंदो हुय, के महिल पंज रुपया बि मिलंदा हुआ न तंहिंमहिल ईअं सम्झो पंज सौ बि हुनजे सामने हुन जी क़ीमत कान्हे
न उहो वैल्यू ई न रही आहे अॼुकल्ह मतिलबु की सिर्फ़ु हाय पैसो थी वियो आ भईया हाए पैसो सिर्फ, भ्ई कीअं कमायूं? अंऊँ हुनखे ख़र्च करण जी बि हिम्मत न थींदी आ वॾी ॻाल्हि त ॾिसो तां बस स्टोर कयूं पहिरियों ॾह रू कमाईंदा हुया त ॾह रुपिया बि ख़र्चु कंदा त ख़ुशी सां अंउं मज़ो बि ईंदो हुयो अॼु त भईया हाए पैसो थी वियो आ हर जॻह ते केतिरी त महांगाई वधी वई आ तव्हां ॾिसो
कान्हे अगरि चवंदव त अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे माण्हू जो शौक़ु वधया आहेनि महांगाई न वधी आहे पहिरियों हिकु घर में हिकु फोन हूंदी हिकु फोन हूंदी मोहल्ले वारो हुन मां ॻाल्हाईंदा
हा इहा ॻाल्हि त सही चयव हाणे घर में चारि मोबाइल आहिनि
हिकु, हिकु माण्हूअ खे ॿ मोबाइलियूं आहिनि।
ॿुधायो त, हा मुंहिंजो पंहिंजो ई इहो हाल आ।
मा बि हिकु मड़ जबकी ज़रूअ ते
हिक खे हिक, भई घर में हिकिड़ो हुजे ॻाल्हायो सभई ॼणा।
ॿुधे न थो ख़र्च वधंदो न
ख़र्चो वधंदो त महंगो लॻंदो ई न पो त ख़र्चो करण बि, सही ॻाल्हि चयो बिल्कुलु सही चयो। मतिलबु की इहा ॾाढी वॾी समस्या आहे असांजी इंडिया जे लाये। हिकु, हिकु घर में पंज, पंज, छह, छह मोबाइल सभनि जे लाये।
त पो मां माण्हू चनि ता ख़र्चो वधनि कान ख़र्चो तो न हूंदो खाए त माण्हू उहो ई रोटी थो न। कोई इएं थोडी न अलॻि अलॻि रहे, त्वहां बि इएं तो रोज़ होटल में थोडे ई न खाईंदो, खाईंदो त माण्हू
रोज़ वञण लाइक़ु ई न आहे शरीर अॼुकल्ह, उअंई बीमारियूं लॻियुं पयूं आहिनि सभिनीनि खे भईया।
हिकु गाल्हि ॿुधो घर में अॻरि माण्हू रोटी करे थो, सौ ॿ सौ रुपये खों मथे रोटी थोडी न ठवंदी। अॻरि पूरा आइटम बि चवंदव, त कहिड़ो ख़र्चो वधो तव्हां ॿुधायो माण्हू कमाए थो ॿ हज़ार रुपये रोज़, त सौ रुपयो खाए थो तॾहिं बि उणिवीह सौ रुपये त बचनि था न, त कहिड़ो ख़र्च वधो तव्हां ई ॿुधायो।
पर ईहे खर्चा इएं
इय इहे छ इहे शौक़नि में वधयानि न।
ॾिसो अॼु जे टाइम में ॿारनि जे फैशन थी वियो आहे ट्यूशन मोकिलणु, अञां पैदा न थियो आ फस्ट में न वयो आ भई ट्यूशन थो वञे।
त उहो न उहो उन्हें जी वजह कान्हें, उहो ईअं है की भई जेकी माई जेकी मा आहे। उहो चये थी मां हेॾा ॾींहं म सुबुह बि हणा, हणा, वरी मंझंन थियूं हिंअर सां हणा, त खणी करे बिछले थी इस्कूल में पाणेई मैडम सम्झाईंदस, मां त हिते चैन जी निंड्र कयां वेई।
भईया असां त शौक़ु सां पढ़ायो असांजे ॿारनि खे।
मां हिमले जी ॻाल्हि कई मांव मां हिमले जी ॻाल्हि कई त पहिरूं तव्हां मेंन ॻाल् छा पढायो कोन होव कुटियो तव। जीअं मुंहिंजी मम्मीअ न मूंखे कुटियो थई मां पढ़ायो कोन थई।
अच्छा पंहिंजा दर्द था कढो तां ॿाहिरि इअं।
ॿुधयां त असांखे मारियो थनि।
मारियो थनि सही चयोव
असां अॻरि ग़लतीअ सां ॿाहिरि अॻरि धिको बि खाई ईंदासीं त, असांखे घर में चंबा ई पवंदा हुआ इएं न चवंदो की भई दवा लॻाइन, दवा लॻंदी चंबा अलॻि पवंदा
अञां किरु।
हूं अऊं हिमल छा हूंदो वेचारे के धकु लॻोंतसि त वेचारो डॉक्टर ॾ हुनखे खीर
हलदी, न न हाणे त जान छिड़िकंदा आहिनि, अरे तेरे को लॻ गई चल बेटा चल डॉक्टर के पासि चल। त ईय ईय ॻाल्हाईंदा आहिनि हाणे त, अऊं पहिरिय त पाण जूता पवंदा हुया वन अञां ॿियो वंञ। वञ घुमी अच।
पो साहिब मोटर हलाइण लाये पाणी चवंदा घर में किरी बि पये त मारू भी असांं इच खाऊं।
भईया ॾाढ़ी सुठी ॻाल्हि ॿुधाई आ ईया त।
हा त पो तव्हां ॿुधायो न ग़लति चयमि छा ता ॿुधायो सही ॻाल्हि आ न।
सही ॻाल चई त असां ख़ूब मारियो आ, असांजे ॿारनि खे पढणु महिलु त। सही में, इया ॻाल त आहे, पर भईया इअं भी त सही न नंढे से ॿार खे ट्यूशन मोकिलण इयो सही आ अॼु जी तारीख़ में।
त मां त तव्हांखे ॿुधायांव, हुनखे सुम्हणो आ त उहो छा करे वेचारी सुबुह खां कमु थी करे तो चवंदी सुमा बि न ॿ कलाकु त वेजे मोकिलेस हिनखे इस्कूल।
सही सही ॻाल्हि आह।
मैडम पाण ई पूॾंदसि चई ऐं मैडम चंबा आणंदसि कोई ॿुधण वारो बि कान्हे हिते त चई ॾाढी चईदी ॾाढो अची वेंदो बचाइण।
बचाइण लाइ अॼुकल्ह त सही ॻाल्हि आह। पहिरेंं नंढा मारनि मा पी ऐं बाबा ॾा बचाएया
हा पहरे पहिरियों ईअं ॾाॾी ऐंॾनि कुटियो अथ असांखे ऐं उहे महिल बचाइनि त पोुटनि खे ह न?
हा पहिरियों पंहिंजे ॿारनि खे मारियो हाणे पोटी पोटियुनि खे बचायूं था।
चंदं मुूल प्यारो हूंदो आह न सुत खां वधीक मुूल प्यारो हूंदो आह न। न मां मार न खाधी मार खाईंदी ॾिठो आहे मां सिर्फ़।
अच्छा कंहिंखे मार खाईंदेॾठो आह तव्हां?
ॾाॾनि खे ॾिठो आह न। मां न खाधी हालकी मारे एतिरी न न? न न मां खाधी आहे मूंखे हेएॾी न खाधी आहे जंहिं हिसाब सां ॿुधायांव थो न एतिरी न खाधी आह।
सुठी ॻाल्हि आहे भई न खाधी आहेसुठी ॻाल्हि आहे अॻिते पाण तव्हांखे ॾिसो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो माउ पउ कॾ मंदा न त ग़लि शैदल न मारींदा आहिनि ॾिसो
न त म मां बुध दधयाम न साइकिल सिखणु वञूं था। सिखण लाइ बिह था थियनि ॿारनि बि थाव्हां ॿुधा ग़लति छा न थियो तव्हां ॿुधायो?
न आहे त ग़लति, ई ॻाल्हि त सेी आहे त मोकिलियो न।
त उो वीचारे में सिखंदो पहिरीं बार त ढाॿो त खाईंदो ई न। त पोइ घर में अची करे उह त मारू खाए न।
तव्हांजी एज छा आहे? भैया
मुंहिंजी थर्टी आह।
थर्टी त शादी कयल आहियो? तवां भईया
न न
आ न शादी न कई आह।
न न शादी थी कान्हे करणी, ई कान्हे इनहे करे।
करणी ई न आहे, छो भईया ईअं छो सोचे रखियो आहे तव्हां दिमाग़ में भईया?
इन करे सोचयो छो की मतलब माखें ॾाढा भव थी पिया आहिनि माइयुनि खां।
अरे भाई साहब त कंहिंखे ॾिठो आहे त तव्हांखे भओ थी पियो आहे माययुनि खां?
टीवी में ॾिसी ॾिसी करे थकजी पयो आहियां ॾाढा भौ ता थियन हिमंहिल। कोई ड्रम में थो मिले कोई पहाड़ियुनि ते थो मिले त भईया केर वेंदो।
भईया हर कोई हिक जहिड़ो थोडी न हूंदो आ।
जेको मिलियो उहो ई निकिरे त पो छा कंदो तव्हां चवंद हिनखे ही अहिड़ो मिलियुसि पो छा कंदुमि?
भईया तव्हां सां ॻाल्हाए ॾाढो सुठो थो लॻे मूंखे त त शादी करणी ई न आहे मतिलब ईअं थी वियो त तव्हांजा मापा मम्मी चवनि कोन्ह था तव्हांखे कुछ?
न न मुंहिंजे हिक जी थियल आ न इन करे ॿिए जीं टेंशन जी कान्हे ज़रूरत।
अच्छा अच्छा तव्हांजा वॾो भईया हूंदा हुननि जी थयल हूंदी शादी अच्छा अच्छा। उह किथां जी आहे भाभी तव्हांजी?
हा हा उहो चवंदा आहिनि न की की भई वंश हलाइणो आहे असां महाराज जे ख़ानदान ज आहियूं कोन असांखे वंश हलाइणो आहे त वंश हलाइण लाइ आयो वधीक वंश न वधायो चयोमास।
त तव्हां छा कम कंदा आहियो भईया?
मोबाइल जो कम आ मुंजो।
अच्छा अच्छा तव्हांजी शॉप हूंदी मोबाइल जी। अच्छा हलो बढ़िया ॾाढो सुठो थियो तव्हां सां ॻाल्हायो मूंखे त मतलब की लॻे थो कि मां पंहिंजे नंढे भा सां थी ॻाल्हायां ईअं थो लॻे।
पहिरीं बार मिली आ, न पहिरीं मिली आ जेकी नंढे भाउ जी पद्धति ते वेहारियो थी बी
पई भईया ॿियो छा नंढा ही थियो न मूंखां मां पंजाहु साले ता ट्रीह जा।
हा न न त याने न उहो न त चवां भई हेॾे दिलि सां कीअं भाई नंढो भाउ चयो थी मां उहो थो चवां।
भईया माखे त ईअं लॻंदो आह जीअं ॻाल्हायो था न लॻे थो सची ई मुंहिंजो नंढो मुंहिंजो नंढो सॉट्र आहे हिकिड़ो उहो बि ईअं ई ॻालाईंदो तथ खिलाए खिलाए पेट में सूर कयो मूंखे अॼु हुनजी याद। ती अचे मां चयो बिल्कुलु न वांगुर ता ॻाल्हयो तव्हां कोई ड्रम में थो विजे कोई पहाड़ खां थो किराए
सच में न एक्सपीरियंस त सच में ॾाढा बुरा थी विया आहिनि अॼु जे टाइम में ड्रपु त लॻे थो। मुंजो खुद गुडु चोवीह साल जो आहे त ड्रप त लॻे थो कि अॼु अॻियां अगर शादी लाइ सोचूं त कीअं सोचूं।
हिमल मां तो ॿुधायो न रील रील था अचनि हिमल जो अम्बरेश पुरी जेका विलेन हूंदा हुआ न पहिरियों।
हा
तंहिंहिल चईन ता अगर भईया तूं धरती ते अचो हिन माईयुनि असांखे तपायो तन।
अच्छा भईया हिकड़ ॻाल्हि ॿुधायो अॼु तव्हांखे इहो ॿुधाइण थो अचे भा हिन छोकिरे खे ईअं कु ड्रम में मारे छॾे या मतलब पहिरियों त केतिरी माययुनि खे मारींदा हुया दहेज जे करे तव्हां ॿुधायो कॾहिं न्यूज़ में ईंदो हुयो अॼु ताईं उहो कॾहिं न आहियो।
न त पहिरों हिमल हिमल प सोशल मीडिया जेको थी वियो आहे उहो ॾाढो किन्नो थी वियो आ। अध खां मथे माण्हू त सोशिल मीडिया मां ख़राब हा, हिनमहल हिक गाल ॿुधाई मुंहिंजो ड्रम वारी या कोई बि ॻाल्हि आ अगरि इ माण्हूॾिठो तनि तॾहिं ता करनि न नत्
तॾहिं त हिम्मत ती थिएन न नत करनि छो? ॻाल्हि त सही आ, अउं हुनननि ॾिसो न तव्हांजो जेको हाणे बॉम्बे वारो केस थियो हुन त बाक़ाइदा पहिरेंं प्री शूटिंग कई आ हिन शइ जी तव्हां सोचो पंद्रहं ॾींहं पहिरे, भई हिकु बार पहिरं हुन बंदे खे लॻो भी भई मूंखे हिन फिटी किराइण जो कोशिश कई आ त बि उन बंदे खे शक न पियो आ मतलब की एतिरो रियल हुन एक्टिंग कई्या अगलीअ त हुनखे पतो बि न पियो आ की मां किथे तो वञा या मरण तो वञा या? छा ता ॿुधायो? केॾी वॾी ॻाल्हि आ इहा त, मतिलबु की भईया मूंखे तव्हांसा ॻाल्हाए ॾाढो मज़ो आयो, मां तवांजों नंबर सेव ती कयां हाणे मां तव्हांसा ॻालाईंदमि।
मांसां मतलबु ॿुधायां, मां तव्हांखे छा मतिलबु? थोड़ी देरि पहिरियों जहिंमहल मूंसां जेको ॻाल्हाईंदो आ न ॿियो बार मूंसा ॻालाइण पसंदि कंदोई आ।
बिल्कुलु सही मूंसां बि ईअं ई तव भईया।
छोकी मां मेन ॻाल्हि छा सामने वारे सां ॻाल्हाईंदो हुन ई हिसाब सां आहियां की भईया सामने वारे खे बुरो बि न लॻे मज़ो बि अचे अउं पंहिंजो पन लॻे हा अउं हुनमें टाम टाइम बि सामने वारो टाइम बि थी वञे त पतो बि नाये कि भई मां एतिरो ॻाल्हायो त समय बि निकिरी वियो।
भई सही ॻाल्हि चयो भईया, पंद्रहं मिंट ॻाल्हाए वरिता पाण असां अॼ असां।
पंद्रह मिंट थी विया त टास्क बंद न थियो तव ॿुधायो अञा।
टास्क बंदि न थियो आ मतलब भॻवान चाहे नथो पाण बंदि हलो भैया ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए भैया, हरिओम भैया हरिओम।
जय ह
जी जी ओके भैया हा हा